जय झूलेलाल! भाभी।
जय झूलेलाल! हाणे मतिलब तव्हां मूंखे कयो हुयो हाणे मां तव्हांखे कयो राइट।
हा, हा, हा, हा, हा,
हा, हा, हा,
त इयो ई, बस इयो ई आ कार्य एप जे ज़रिए बढ़िया सां असां मिलऊं ता।
मई हे झाम वणियूं मतिलबु बक़े सच में मतिलबु हिकु हूंदो आ न। मुखे जंहिं मूंखे इंट्रोड्यूस कयो मखे त हुननि खे वॾो थैंक्यू चवणों आ बिकॉस हे झाम सुठो कमु आ।
हा हा हा, असांजी सिंधी भाषा यानी की पूना में बि आहे।
ऊओई, अ असांजे घर में छा हुयो बेसिकली मुंहिंजे कंहिं बि अ कज़िन्स खे सिंधी न ईंदी आ।
अच्छा।
पर असां जॉइंट फैमिली करे रहंदा हुआसीं त असांजी सिंधी ही सभिनीनि खां बेस्ट आ। मतिलबु कोई बि असांखे इहो न चई सघंदो आ कि असां जा प्रोपर सिंधी ॻाल्हाए सधूं ॻाल्हायो ता, सभिनिन खे वणंदो हुयो, कि अरे! तव्हां केतिरी सुठी ॻाल्हायो था। असांखे त ईंदी बि नाए।
सही ॻाल्हि आ। अच्छा, असां शेडोल में रही करे मुंहिंजो नंढो पुटु सिंधीअ में ॾाढो अटिकंदो तव।
अच्छा, मुंहिंजा ॿारनि खे मुंहिंजे डैडी छा कयो हुयो त मां बॉम्बे रहंदी हमि न, शादी करे वियमि त, मुंहिंजी धीअ खे और मुंहिंजी भेण जी धीअ खे के ऊअ त कन्नड़ सां शादी कई तईं। त हिननि ॿिननि खे हो छा चवंदा हुया। हिननि ॿिननि खे हो चवंदा हुया की तां मूं मुखे सिंधी में ॻाल्हाईंदो त मां ॻाल्हाईंदमि न त न ॻाल्हाइण वारो आं, त हुनजे करे मुंहिंजा असांजा ॿार सिखिया।
न न न न सही आ, सुठो आ, ॾाढो बढ़िया पर भाभी हाणे ॾिसो पुट इनि आख़िर असां त माउ थियासि असां त ॻाल्हाईंदी ॻाल्हाईंदी मांउ काॾे वेंदी।
हम्म।
हा।
न पर असांखे हाणे करणु खपे, असांखे असांजे ॿारनि खे सेखारणु खपे। सची दुनिया में मारवाड़ी, गुजराती ख़ाली पांजी भाषा ॻाल्हाईंदा इनि, असां ई कयूं। जंहिंखे न झाम पहिरियों ईएं लॻंदो हुयो अरे! सिंधी में केरु ॻाल्हाईंदो आ। इंग्लिश में ॻाल्हाए हे कर हो करो परे चार माण्हुनि जे विच विच में तां पंहिंजे ॿारनि खे कुछु सम्झायो पंहिंजी भाषा में ॻाल्हायो न, ख़बर कीअं पंदी हुननि
बिल्कुलु बिल्कुल, इहो ई त, इहो ई त असां चऊं ता चओ था ॾिसो पंजाबी पंजाबीअ में था ॻाल्हाइनि। हेॾा नंढा-नंढा ॿार।
खाली सिंधी खे ई प्रॉब्लम आ, सिंधी सिनी का, मां अॼुकल जेको ॾिसां थी उहो इंस्टा ते बी ओ रीलस वग़ैरह ॾिसंदी आं। असांजो सभिनिनि खां पहिरियों जो सिविलाइजेेशन आ अऊं असांखे असांजी क़दुरु ई नहे असां
हा हा, न न न न न न बिल्कुलु सही ता चओ, बिल्कुलु सही था चओ।
छोकी कहिं, सुजाॻ ई न करायो न हे सभु। कहिं सुजागी न करिया कें खायो ई न की सम्झायो ई न असां पाण ई पंहिंजे इ में ख़ाली बसि ख़ाली अॻियां वधंदा वञूं, त हीअं थोरी हूंदो आ, तव्हां पंहिंजे प क़ौम खे त सम्झो की तव्हांजे क़ौम ज़ीरो परर्सेंट मों काथे पहुती आ।
हा, न न न न असांजी न त त सिंधी भाषा अॻिते हली करे असांखे नथो लॻे कि असांजा ॿार खणी पाईंदा। अॼु मुंहिंजी नुहं बि हाणे जेको क मुखे मिली आ, हाणे सगाई थी तसि अञां त, उहा बि सिंधीअ में न ॻाल्हाए। मुखे ॿ ॿार इनि, त वॾो अञां। न न असांखे कारखानो आ पंहिंजो।
छा जो?
हे दफ़्तीअ जो, मतिलबु जीअं कॉपियूं किताबूं वग़ैरह ठहंदियूं आहिनि न।
अच्छा नागपुर तवां?
हा मतिलब कागर -कागर पाठो
अच्छा कार्डबोर्ड?
हा- हा- हा‌‌ उह -उह
अच्छा -अच्छा
उनजो कमु आहे असांखे त उहो असांजो -असांजो बनारस, बॉम्बे कल्याण मतलब हेॾे -हेॾे वेंदोआ माल बिल्कुलु -बिल्कुलु- बिल्कुलु न असांजो सॼो वदो आहे असां जेक न असां जी मेन टीया त पोइ उ असां मोकिलींदायूं बनारस।
अच्छा।
पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हुननि खे जहिड़ी सो मतलबु सोल्यूशन थिए ओतिरा पंहिंजा बॉक्स कढंदा। चाहे अगरबतुनि वारा वठंदा आहिन।
अच्छा मतलब कार्ड शीट ठाही दायों तव्हां?
हा- हा असांजी पूरी शीट ठहंदी आ।
सहीं आ।
त पोइ उन मां वरी त ॿार पढ़ाई न कयनि।
अच्छा।
ॿारनि खे न हुओ पढ़ाई में हेॾो मन।
त केस तरी पढियां आहिन?
उ हिकिड़ो मतिलबु फस्ट मतलबु बीकॉम फाइनल आ। ॿियो वरी फस्ट ईयर ई कयो तई।
अच्छा पर हाणे बि तव्हां हुननि खे कंप्लीट कराए सघो त डिग्री त हिकु थी वेंदी आ न हिकु न
भाभी मां ॾाढी कोशिशि कई आ पतो अथव पर भाभी ॾिसो पढ़ण वारे जो जॾहिं मन आहे न।
मुंहिंजी बि धीअ सां सां मुंहिंजो हे ई हाल आ पर मां हुनजी पुठिय पई आहेां की बसि मूंखे कुझु न खप मूंखे डिग्री खपे।
अच्छा। त भाभी तव्हांखे वरी भैया न प चवंदा अथव की गुस्सो न कंदा अथव छॾे छॾोस।
न छो हिकु डिग्री त कम हुजण ई खपे न
न- न हिते वरी मेन त छा आहे अगर असां ॿारनि खे चवंदा आहियूं त जॉइंट फैमिली हुई।
हम्म पर छा आहे ख़बर अथ छाहे। हिक डिग्री हुजण सां छा थींदो आहे हिकु माण्हूअ खे अञा जाम शयनि में फ़र्क़ु पवंदो आ। हिन लाइ उहो कुझु बि करे पंहिंजो दिमाग़ु बि खुलंदो आ अॼु ॿी छोकिरी बि ईंदी पढ़ियल लिखियलु ईंदी हुई ज़रूरी न आहे की कोई छोकिरो ईअं हुजे पर छा न पढ़ाई हिक ॿिए सां मिला मेल मिलाप करण लाइ बि कमु में ईंदी आ।
बिल्कुलु- बिल्कुलु- बिल्कुलु इीअ ॻाल्हि मां बि ॾाढो -ॾाढो पोए ता पई मां आस। मूं जेतिरा पोइ हितां त कोई न पियो हूंदो ॿारनि जे।
हर मां चाहींदी नां की ॿारु पढ़े छोकी हुनजो दिमाग़ुलंदो जेतिरो माण्हुनि सां मिलंदो अॼु। कमु पंहिंजो आ हुनखे बि वधाइण जे लाइ बि अकुल खपे न।
बिल्कुलु- बिल्कुलु। पर हाणे वरी हाणे ॿार मालिक जी कृपा आहे त धंधे में सुठी तरह सां लॻी विया आहिन। मुंहिंजो मुंहिंजो असांजे में। हिते छा अथव गोंदिया जो मुंहिंजी पुफीअ जो पुटु अथव उहो अठो पढ़ियल अथव। अठो। त तेखां पो बि हुनखे बिसलरीअ जो कम कयईं पाणीअ जो। प्लास्टिक जी फैक्ट्रीअ आहे जो पूरी मतलब हिते एमपीअ में चङन हंध उनन जोे वेंदो तन, प्लासिक जो तन। कारखानो वॾो। त चवंदा आहिन न, चवंदा आहिन चवंदा आहिन, अमित भईयाे पढ़ाई की देखो कर रहे है न। आपको पैसे स मतलब है न, पैसा तो कमा रहे है न। मां ठीक आह भईया, तव्हांखे हाणे जीअं सम्झण अचे पियो मां छा ॻाल्हायां तव्हां
हा, बराबर आ हिक लेविल ताईं असां सम्झाए सघंदा आयूं हुनखां पो असां न सम्झी सघंदा आहिन।
बिल्कुल, जेस तांणी मालिक पांजो अकुल ॾेन पांजी सुमती ॾेन। अऊं घर में बि गहपी करण सां कोई मतलब नाहे।
हम्म।
त हिन खां सुठो तहांजी लाइफ तव, मां कोशिश पूरी कईमांव।
हम।
इन करे चवंदी आइन इन करे चेंदी आइन चेंदी आइन बेटा देखो कल तहां मूंखे इयो न चई सघंदव कि मम्मी तूं न मूंखे पढ़ायई।
हा बराबर, मां बि हुनखे उओ ई चंदी आयां मां चयो मैं मेरी पूरी कोशिश की मेरे मन में कुछ नहीं है आगे
हा, हा, मां बि इहो ई चईंदीआस चईंदीआस मां पूरो कयोमांए।
हा, बस मां बि मुंजी तरफ़ां सभ कुछ कयो आ, हा, बस मां पांजो फर्ज़ पूरो कयो आ, बाक़ी भॻवान जे अॻियां
हा, बाक़ी तहां हा त चवंदा चवंदा आहिन हा, हा, मां चवंदीआंस अगर करणो तव त असां तहां सां गॾ आयूं जेको खपेव इन करे मुंजो पुट्र भोप पाल वियो पढ़ण कैट जी करण त कॾी अके अकेलो न रही पायो आ, उते बीमार थी पियो त चई, मम्मी में आ जाऊं, मेरी तबियत ख़राब हो रही है, फिर बस तां गुसो न कजो। चयोमांस अची वञ बेटा, तू हुते बीमार तो रहीं त अची वञ, अची वञ, वापिस बि अची
न रे बाबा बराबर ॻाल आ। अॼ हुनन खां वधीक दुनिया नाए हो आहे त सभ आ बाक़ी छा खप
सही ॻाल आ, ॿियो तव्हांखे केतरा ॿार तव? अच्छा, अच्छा छा कंदी आ?
बीकॉम परे ती उअ।
अच्छा, अच्छा।
हुनखे उहो ई चवंदी आ, जेतरो पढ़ाइण पढ़। पढ़ाई कर, जेको वणे हुन कोर्स में उहो कोर्स कर ऐं हुन में बेस कर। बस, बाक़ी कुछ न कव, जेको करणो आ मनु लॻाए करो भॻवान जी खे याद करो।
त भईया छा कंदा आहिन?
हो सैलरी ते आइन, हो मेटल इंडस्ट्री में कम कंदा आहिन।
अच्छा, अच्छा, हलो सुठो आ बढ़िया। बस मालिक सबिन खे ख़ुशियूं ॾे।
हा, हा सबनिन जे लाइ सुठो ई हुजे।
हा, हा, हा, उओ ई आ।
त हाणे तहांजा केतरा कॉल्स कंपलीट थिया आहिन अज तांई हाणे ताईं?
मुंजा, मुंजा चार पंज थिया आहिन।
अच्छा, मुंहिंजा थिया आहिनि। मुंझे लॻे थो ॾह वारा थी विया आहिनि। छोकी मा ॿ ॾींहुं न कयो, मुंहिंजे मथे में जाम सूर हुयो। मुहिंजी तॿियति ठिक न हुई। त मां ॿ ॾींहुं कुझु बि न कयो आ। अॼु मां स्टार्ट कयो। अॼु मुंहिंजो हे सेकेंड या सेकेंंड या थर्ड आ तव्हा सां ई
बसि उहो ई आ न थकिजी पिया आहियूं।
हा, छा थींदो आहे न घर में एतिरा कमु हे, हो उ सभु कुझु करणो हूंदो आहे।
हा, अउं फोन दरअसल असां हेॾी खणंदा न आहियूं। इहा फ़ोन वरी रेगुलर थी वई। पर बसि मालिक जो ख़ुश इहो शुकुर आ की दातार असां बि हाणे ॾेखारींदास की असां बि कुझु कमाए सघूं था। असां बि कुझु करे सघउं था। इहो
हिकु ख़ुशी आ, ख़ुशी आ हुन में केंह सां ॻाल्हाए करे पंहिंजो मन बि जंहिंखे ॾिठो बि न आहे हुन सां ॻाल्हायो था।
बिल्कुलु, बिल्कुलु, बिल्कुलु असां पंहिंजी भाषा खे ॾिसो मतिलबु उहोई त असां सोचे बि न सघूं की पुने में बि माण्हू सिंधी ॻाल्हाईंदा हूंदा।
न, न ॻाल्हाईंदा आहिन न जामु जामु सिंधी आहिनि पूने में। पहिरियों न हुया एतिरा हाणे जामु आहिनि। मुंहिंजा त पाण डैडी से फिफ्टी केतिरा सठि पंजाह सठि सालनि खां वठी पुणे में आहिनि।
अच्छा।
रहंदा आहिनि डैडी मम्मी, पर डैडी मूंखे लॻे थो पाकिस्तान छॾे करे तलेगांव आहियांव तलेगांव खां पोइ पुने आहियां।
अच्छा, यानी की पुने में एॾा सिंधी पहिरियोें बि हुआ।
हा, पिंपरी में आहिनि।
अच्छा, हलो सुठो आहे बढ़िया आहे।
न न आहिनि, जाम सिंधी आहिनि पुने में
अच्छा, न न, उहोई असां त वरी पूने नालो ई ॿुधी करे असां चवंदा आहियूं, एॾो ॾाढी वॾी छो कि मुंहिंजो पोफाट ॿुधाईंदो आ न चवंदो आ दीदी ॾाढी वॾी सिटी आहे ॾाढी वॾी
न पुने खां वॾी त बॉम्बे आ।
हा, बॉम्बे त हुनखां वॾी आह।
हा।
हा। पर पुने लाइ चवंदा आहिनि, चवंदानि साफ़ सफ़ाई वग़ैरह ॾाढी सुठी अथसि।
कोई न, गंद लॻो पियो आहे हाणे।
अच्छा।
कोई न पहिरियों जेको हुयो, हुयो पोअं कोई न गंद लॻो पियो आहे, जाथे किथे गंद जिएं मां कॾहिं आई टि में सभु ॿार सभिनी मा माण्हू अचणु लॻीया न दिल्ली मां हुन मो बिहार मां सभु गंद करे विया।
अच्छा।
पूने जी ब्यूटी ख़तम थी वई आह।
अच्छा।
ही मरेठा केहसां मुहुं चड़ा कॾंही ॻाल्हाईंदा न हुयआ। पोइ हिननि मरेठी में ॻाल्हाए न त त हू भाॼी वारो भाॼी न ॾींदो आहे असांखे। घरु मोकिलींदो हुयो। रिक्शा वारे सां ॻाल्हाए त रिक्शा वारो उंधे जॻहि ते पहुंचाइंदो हुयो। हुनखे पोइ सम्झाईंदा हुआसीं मरे त जीथे असांखे असां हीअं न कि असांखे न ईंदी आ पोइ सिधो वठी वेंदो हुओ हे एतिरा टेड़ा माण्हू आहियां
हा हलो ठीकु आ
हा हा ठीकु आ चलो ओके जय झूलेलाल हा - -